अबूयो छै।
अपन बरिहै अएछ बताउ अहाँ।
अहाँ तऽ बहुत लेकिन अहाँके अथी करैया यौ बेटा मैसेज कऽ रहल अइछ। बुझलियै हमर बेटी के। तऽ कनि ध्यान राखू अहाँ नहि तऽ अहूँके मारब अहाँके बेटोके मारब।
हेए अहाँ की कर की बाज रहल छी अहाँ ई बात।
नहि से हम देखलियै आइ हमर बेटी।
की भेल। बोलू नऽ यौउ। हेलो। हेलो। छलो। हेलो। आवाज नहि आबि रहल अइछ यौ।